हेलो
हैं रे की हाल चाल छै
ठीक छै तोहर की हाल चाल छौ। आरो सभ
सभ ठीक छै तू अपन बतउ
हमरो सभ ठीक छै खाना पीना भऽ गेलै
नहि अभी नहि भेलैया तोहर भऽ गेलौ कि
नहि आब भऽ जाय कनी देरमे। कनी देरके बाद बनिए रहलै हे आब खेबै
तब अभी तऽ बहुत लेट भ गेलो किया अभी एते लेट किया भऽ गेलौ रे
कनिक अथी बाहर चलि गेलैयै घूम म
ओ कहाँ गेल गेल रह घूमा लेल
गेल रहिये एते गाछी वृक्षी ई सभ चल गेल रेये पेठिया के दिन रहे पेठिया चल गेल रेये
ओ। तऽ ओतऽ तोहर गाव सभ ल पेठिया लगैते छौ
ह हम तऽ गाेमे रहै छियै पेठिया लगे छै अभी आम के मौसम छै गाछी जाइ छियै आम। नमहर नमहर बड़का बड़का लटकल रहे छै गाछ मे तोड़ तोड़ के खाय छियै
ओ।
तू कहाँ रहै छी।
हम तऽ रहे छियो अभी बाहरे आयल छिय घूम लेल गर्मी छुट्टी मे सभ जगह घुम छियै टहले छियै मंदिर मे पार्क मे
ओ। हम तऽ एते घरे पर रहै छियै एगो बात जनै छी।
कि
हम आइ आम थोड़ेत रहिौ ने तऽ आइ पकड़ा गेले य
हँ।
ह
के पकार करे ह रे
आम के मालिक पकड़ लेलकै रहै।
दोसर के गाछ मे से चोरी करैत रही कि
ह हमर एगो गाछ छै ने तऽ हमर गाछ मे ई बेर फरबे ने केले आरो जे सभ फड़ल है से सभ टूटि गेल है
ह
त ई। इ बेर दोसरे के दू चारि गो छौरा रहिये कहलिये चल तो रहे छी तोड़ैत रहिया पकड़ा गेलियै
जा कोथी से तोराति लाठी से पत्थर मार मार कऽ
चढ़ल रहे एगो लड़का हमर दोस्त चढ़ल रहे गाछ पर।
हँ।
उह हिला देलकै रहे गाछ चहर क उधर से लाठी लऽ के दौड़ेत एले द एगो आदमी।
जा त तू सभ कंन्द कऽ देल्ही
तब हमसभ भाग गेलियै कि
पकर के मर्बो कल्को कि
नहि नहि भाग गेलियै पकड़ेबे नहि केलियै ओकरा से।
जान पहचान के आदमी नहि रहौ जान पहचान के रहौ तोरा तब तऽ चिनिए जेतौ रह घरो
तब तऽ घरे पर आब जते रहे उह चलते ओकरा मुँहे नहि देखऽ देलियै।
ओ तब तऽ चलाक छईही तु
भाग गेलियै जल्दी से।
हू।
आरो तोहर खाना पीना भऽ गेलौ।
नहि अभी नहि भेलै ह
ओ। ठीक छौ तोरो तऽ लेट भइए गेलौ।
हँ हमर एतऽ शहर मे तऽ सभ लेटे से ने खाय छै गावमे ने लोको जल्दी खा कऽ सुति रहल शहरमे तऽ कनि लेटे से खेलक आ लेट से उठलक दिन मे भोर मे कतबो बाज गेल अपन आराम से सुतल रहल
कोन शहर मे रहैत छी
उड़ीसा मे
ओ उड़ीसा के बारेमे किछो बता हम तऽ बता देलियै
गाव मे एतब चीज होइ छौ कि
गाव मे बारिश होइ छै मछली मारै छियै।
मछली बारल जाइ छी मछली पकड़बै छौ तोरा।
हँ पोखरि छै गाव के बगले मे
ओ।
दलाने पर छै पोखर
ह तब तऽ छोटो पूजा होती तऽ पोखार मे
हँ ओ पोखरि मे हमर दादी सभ छठ पूजा करै छै
त छठ पूजा के बारेमे कनि बताइ किुछो
हठ पूजा मे हु हमसभ गेलु पोखरि पर नया नया कपड़ा खरीदलु पहिनलू आ तब पर फटक्का ई सभ फोड़लु
आ छठ पूजा क दिन के होइ छै
छठ पूजा चारि दिन के
ओ कोन कोन।
खरना
हँ।
बना।
ह
सँझका अरब भोरका अरब।
ओ। तब।
तब आब तू बता दही ह मजा तऽ बहुत अबे छै
हमरो एत पर मजा आबे छै एतय पर घूमऽ के बहुत जगह सभ छै
कोन सभ जगह छौ
एत पर तऽ बहुत बड़का बड़का विशाल विशाल मंदिर सभ छै देखऽ मे एकदम भव्य लगे छै स्मारक सभ एते सुन्दर सुन्दर मंदिर सभ छै जे किुछु हुरेबे नहि करे छै देख कऽ जे एते बड़का बड़का कहाँ से मंदिर सभ चल एले है
कोनो मंदिर मे गेली हे कि नै
हँ अभी तऽ दू तीन गो मंदिर घूम कऽ एलियए है
बताही ओ ओकरा बारेमे बताही कुछ
सबसे पहिले तऽ हम लिंगराज मंदिर घुमलियो है एगो
हँ
एगो इस्कोन मंदिर घर केँ बगले में छौ ओते घुमलियो है आ एगो जागरनाथपुरी घुम लियो हैं
जगन्नाथ पुरी पूरी ओतऽ ओतऽ पर ओत सुनै छियै अथी छै समुद्र समुद्र नहेलही रहै की
हँ समुद्र छै बहुत बड़का समुद्र छै बहुत दूर में फैलल छै आ ओतऽ पर भीड़ो बहुत रहे छै कम से कम करोड़ो आदमी एक दिन में अबै छै बहुत भीड़ रहै छै
ओ तऽ भीड़ में तो सब मजा एलौ रहे बहुते
हँ तऽ मजा तऽ एयबे नै करतै समुद्र मजा केँ जगह हइ छै तऽ मजा नै एतै
ओहो हमहुँ सोचै छियै जेबै कहियो
आ नऽ तऽ एतऽ बहुत नीक जगह छै घूम केँ
हँ ऐबै अभी टेंथ केँ परीक्षा छै न उहे चलते नहि गेलियै है
ओ टेंथ केँ परीक्षा छै
हँ
चल ठीक छै
और पढ़ाइ लिखाइ चलै छौ
हमर तऽ चलै छ तु अपन बता न तोहर टेंथ कऽ परीक्षा छौ
हँ हमरो चलै छै
कथी सब पढ़लिय अभी कोन सब सब्जेक्ट खतम भऽ गेलो
अभी अभी भेले है खतम कोनो नै सब आधा आधा पर छै
ओ ओत गाँव मे वर्षा उर्षा होइ छौ कि नहि होइ छौ
बा बहुत वर्षा होइ छै आइयो भेले है बर्षा
बाढ़ आबय कऽ स्थिति नहि न छै
अह अह बाढ़ ऐत ऽ ने ई समस्तीपुर जिला म बाढ़ नहि अबै छै कहि
हँ मंदिर सब केँ की स्थिति छै रे
मंदिरो सब ठीके छै
कीर्तन भजन आरती सब होइ छै
हँ हँ रात कऽ रोज दिन आरती होइ छै कीर्तन भजन ई सब होइ छै दू दू गो मंदिर छै
ओ तऽ आब इम्हर कोनो मेला लग वला छै कि नहि लगव वला छै
हँ हँ छै मेला लाग बाला एगो कृष्णाष्टमी
हँ
उहे मेला लगै छै दलाने पर
दलाने पर
हँ कनि दलान से नीचा उतरे छै अते मेला लागल रहै छै मूर्तियो बनाइ छथिन भग बहुत किछु मूर्तियो बनै छै
हँ
आ मेलामे रहै छै शृंगारके सामान सब चाउमिन बर्गर
हँ
फुचका ई सब रहै छै बहुत चीज रहेै छै खाय वला चीज।
तऽ बहुत बड़का मेला लगै छै कि छोटे मेला लगै छै।
कनिक मीडियम लगै छै नै बड़का नै छोट।
झूला ई सब नै रहै छै।
अहाँ झूला ईसभ नै रहै छै।
आ माटी के मूर्ति बिकाइ छै कि नै चुक्का उक्का।
हँ हँ उ सुग्गो रहै छै चुग्का सुग्गा सब चीज रहै छै।
ओ, ठीक छै तऽ हमहुँ अबै। आब के कोशिश करै छियै मेला मे।
हँ हँ मेला अभी अक्टूबर मे लगतै
अक्टूबरमे
हँ
तऽ उ मेला मे कोन भगवान के सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहै छै कोन भगवान के पूजा केल जाइ छै।
कृष्णजी के
कृष्ण जी के जन्म के तिथि के जहिया होइ छै तहिया उ मेला लगै छै।
हँ कृष्ण जी के जन्मो होइ छै उ मेला मे मूर्ति र्तियो बनै छै हुनकर।
तऽ रात मे जन्म होइत होतै तऽ।
हँ बारह बजे रातमे भेल जनम बारहके दू के बीचमे
तऽ जनम मे तऽ खूब मजा आबैत हेतौ जनम के टाइम मे।
हँ घंटी सब बजै छै शंख ईसभ आरती सब होइ छै।
हूँ
बहुत मजा आबै छै।
गाँंव के बाते जुदा छै उ मेला के बाद कोन मेला लागऽ बला छै गाँंव मे।
ओके बाद लगतै दुर्गा मेला दुर्गा मेला तऽ दस दिन के होइ छै।
दुर्गा मेलाँ से पहिले कोनो मेला नय लगै छै गणेश चतुर्थी नय होइ छै कि गाँवमे।
हँ हँ गणेश चतुर्थी होइ छै उ बिसर गेल रहियै।
उहो मे मेला लगै छै की।
हँ उहो होइ छै, ओ उमे तऽ झुल्लो लगै छै।
ओ तऽ ओहिमे बड़का मेला लगै छै।
हँं ऊमे बड़का मेला लगे छै ऊमे झूल्लो लगै छै। मूर्तियो बनल रहै छै गणेश जी के।
हँ
आरो अथी सब रहै छै समोसा ई सब के दोकान फुचका बर्गर ई सब रहेै छै।
हमसब रहियै तहिया गणेश जी के अथी मेला नय लगैत रहै गाँंव मे।
नय लगैत रहौ इम्हर से आब के शुरू। भऽ गेलैए सब पूरा गांव के वासी से चन्दा काट काट के तब अथि बनै छै। लगै छै मेला मूर्ति बनै छै।
एम्हर चारि पाँच साल से लागऽ लागल हेतौ तऽ पहिले नय लगैत रहेै गणेश जी वाला मेला।
हँ हँ इम्हर चार पाँच साल से लागऽ लगले हे।
आरो बताही गाँंव के बात सब।
आरो सब तऽ ठीके छै उम्हर बताही शहर के बारे मे कुछ।
इमहरो जाला इधर तऽ कुछ खास नहि छै इमहर गाँवबला बात थोड़बे रहै छै गाँव केँ बाते अलग रहे छै
ओत तऽ बहुत महंगा महंगा सामान सब चीज सब मिलैत हेतौ
समामान सब तऽ महंगा मिलबे करै छै न सब्जियो सब केँ भाव एकदम माथा पर चढ़ल रहे छै
ओ इधर तऽ ठीके रहे छै मीडियम मे अपन सब खरीद खरीद कऽ
खेतियो तऽ ओम्हरे नऽ होइत छै तऽ उम्हर तऽ मीडियम रहबे करतै
हँ हँ खेतियों होइ छै ई सही बात छै हँ हँ आरो सब कही
सारा तुही न कहबी गाँव केँ हाल चाल
गाँव कऽ हाल चाल सब ठीके छै
आरो फेरो जेबही की काइल आम तोड़ो लेल
नै नै आब आम तोड़ काइल नै जेबै फेर दू तीन दिन केँ बाद जेबै
तऽ फेर पकड़े बी ही
किआकि काइल ओ बुझ जेतै न से आइयो एतै उहे चलते आब काइल नै जेबै दू तीन दिन कऽ बाद जेबै नहि तऽ ओते रह औतै नुका कऽ बैठल नुका कऽ ओते उ रहते बैठल जेते ऐतै तऽ पकड़ लेबे ओह चलते काइल नै जेबे
अरो तारी सब केँ फल्ली ई सब होइ छौ कि नहि अथि मे गाछी मे
हँ हँ तार कऽ फल्ली होइ छै
आ लिची ई सब भेलै रहै
हँ लीची केँ तऽ सीजनो खतम भऽ गेले रहै
लीची केँ तऽ सीजन खतम भए गेले अभी कथी सब के सीजन छौ जामुन
जामुन जामुन हमर गाछीमे नहि छै
जामुन नहि छौ
आरो कथी छौ तऽ केरा ई सब छौ केररबन्नी ई सब छौ गाछी मे
हँ केररबनी ई सब छै गाछी छै फल्ली छै
हँ
इ सब छै गाछी मे सब आदमी सब रहल मचान बना बना कऽ रहे छै
हँ गाछी आम केँ सीजन मे गाछी में मचान बना कऽ रहनाइ ए इहो एगो यादे कऽ चीज
हँ
हमहुँ सब